हाँ
हँ अ गोर लगै छियै नानी
खुश रह
की हाल चाल
ठीक छै तोहर की हाल चाल छौ
हमरो ठीके छै
ठीके छै तऽ गर्मियो लगैत छौ
बड नानी गर्मी छै हँ नानी बड गर्मी छै क हँ नानी बड गर्मी छै
गर्मी छै तऽ पंखा चला ले जौहु
पंखा या कूलर चला लै छै
की म जाउ
टंकी मे किया डूबबै तू जो ने बड़का पोखरि मे डूब जो अपन गाँंव के पोखरि मे
हम किए पोखरिमे जायब तूो टकीमे दू न जेना कौआ नहााय छै तेतना
कौआ तऽ चुट्टू पर पानी मे नहि आय छै
तऽ तू ह जो न टंकी मे कते पानी रहै छै जरमे ज के न लिय ग ओैसे भी मलेमास मलेमास चलै ओमे गङंगा नहाइ छै जो गङ्ंगा नहा लिये
तोरा तऽ टंकियओके पानि कम पड़ि जेतौ ने तऽ तू जो ने अथिएमे चल जो डब नालेमे
नहि हम तऽ पोखरिमे डूबि कऽ नहाइ छी जाहिमे गङ्गाजीके पानि रहै छै आ तू तऽ चलि जो आ टंकीमे डूबि डुबि कऽ नहैहे जो
हम किया जेबे हमरा नल मे पानी आब छै हमरा लते काफी है
बाह
तोरेल बड़ा नला छौ नलामे जो ने
नाल बड़का पोखरी छै शिव पुरी मंदिर छै खूब बड़का गके हमरा सबके मंदिर छै शिवजी स्थान शिव बाबा के आ ओहे पर मे बड़का पोखरी छै ऊब बढ़िियां मस्त पानि झिर झिर हवा बहैत रहै छै ओ पानि साावन भादो में गंगा जीमे सब पानि चलि अबै छै ओ गंगा के पानि पानि गगाजी के पानि मे एहन मासटर जे म रहबे करै छै
मान्छ छोड़ै छै एहिमे सब सुू सुूख पट्टी भी करै छै एमे जाइयो अूँ डुबकी मार लियौ होगल पादलमे
पुलसके आ तऽ अबो साइड मे छनि शिवजी बाबा के मंदिर ठाकुर स्थान छै
तऽ अहाँ जानून नाला दुगन्धा घूम उऊत वाला पानी छै ओहिमे जााकऽ डुबकी मारि लियौ बाजू ने नाला क इ पानी नहि मारबै
हम किया जायब हम जायब गंगाजी पोखेर मे छौड़ कें जायब
नहि तऽ अहाँ जाउ अहाँ ल वही बनल छै
हँ यह बनल छै तोरा ल बनल छ नलके बन
गे बढ़ियाना निधर नहि पूजा आबै छै कि पोथ से केहन बात करे छै
तऽ पोती पर पागल छै तऽ केन बात करत तू पपा बाजै छियै तऽ केना बाजतौ
तब बुढ़िया जेे बुढ़िया तू बुढ़ा गेली हे आधा पैर कब्र में छौ आ तोरा एहन बात भा छै
हँ तऽ तोरा बात बजेके तोर तरीका तमीज छौ
गाय तोर रहय छै गाय बढ़िया गे बुढ़िया नहितन बड्ड तू बाजै छी लेकिन तुहें ने सिखेली हन गे बढ़िया तुहें ने सिखेलहि
बुढ़िया तूहे ने बाहियान बाजे सिख खेलिहन तऽ तोरे पे बाजबौ
हेलो
हँ गै बुढ़िया
एको रति संस्कारे नहि छै पढ़ेलकै लिखेलियै एतेसे
तऽ बुढ़िया तूहे ने संस्कार देनेे गए तुहे ने ई संस्कार देेली हन किछो कियै बाजबै आ ठीक छौ नानी ठीक छौ नानी
ह हेलो हम ना नानी नहि बतियेतो नानी के अब गुस्सा आ गेलो
बाप रे नानी एतो बेलन ले के जल्दी नानी के फोन दिहिन
हँ सहि मे नानी अब
हम भागलियैे गे घर छोर के भागलियै
हेलो
आ नानी प्रणाम गोर लागै छियौ पर हेलो
तरीका से बात कर नहि तऽ मोबाइल उठय के आ फेेक देबै आब
गै नानी बड्ड गलती भऽ गेल गै गोर लागे छियौ माफ कर दे गै
माफ नहि करबौ गल अथी एखन हमरा गुस्सा चढ़ल छौ आ माफ करबौ उल्टा सीधा बाजबिही तऽ ह
तऽ की करबिही झोटा नोचके मारबिही
हँ झोटा नोचि कऽ मारबौ मारबौ तऽ अथीसे थप्पड़से मारबौ चार थप्पड़ ने अपने दिमाग सही हो जेतौ
ऐं
बुद्धि काम नहि करै छौ से पढ़ाइ लिखाइमे दिमाग नहि लगै छौ
हँ तऽ की करियौ गे
पढ़ाइ लिखाइमे लेबै जीरो नम्बर आ बोली बात बजबै न की लोक एगो
हँ ग बूढ़िया सब बूढढ़िया पढ़ाबे ल तोरा पास पैसा छ
हमरा पाइ किए पाइ कियाक न होतै गे पाइ तऽ सरकार दुनिआँके दै छै पढ़ै लए पढ़यवला जे बच्चा छै तऽ कहतऽ चारि लाखके लोन भेटै छै स्टूडेंट लोन आर बढ़िआँ भारी भारी पढ़ाइ लोको स्टार्टिंग कऽ कऽ पढ़ै छै
सुन ने तोर जो आलू छौ सरल छौ
जे स रहल छै सर निकालि देही जो जनि घरमे घर मे जनिएके गर्मी छै तऽ सड़ै से तऽ निकालि दिहीं हम की करियै तऽ सरैय छै त
तऽ तू नहि देखैत छ गे
आइयो काल्हिहो कि आइयौ तऽ दूगो हमहूँ निकालि कऽ साइडमे रखने रहियै
देख ने हमू देखैत छिय सड़लेै छ
हँ त जे सरल छै से त निकाल दही ने तऽ सब आलु खराब भ जेतौ सब आलू सइर जेतौ
क पप्पा फोन नहि केन होउ
हाँ
किया फोन करतेै कल ले ए त ह तऽ सामान सब लऽ ले ने एयतेरा
तऽ कहलै कहलकै नहि अबी नहि एतै तऽ नहि आब ओल कान छै त नहि एतै तऽ एगो एगो जे छै ने मुखिया क क्रिया कोन केने रह
है मुखिया के तनिका धीरे बाज ने सुन लेतो तऽ अभिये मुखिया पिनक जेतौ
सुनले क की कि कहलतै सुन लेत तऽ जूतताा लाे लिखल छै जूता ला दगो खतै आर की करलै
छोड़ मुखियाके नामे नहि लेबै दुरजोग आ तोर साखी के की हाल छौ गे
सखी की हाल छै बढ़ नीक हाल छै
गेयल रिहाँ घुम आज घुमऽ कते कते घुमली ही
आइ हम कतय गेलियै मन्दिरपर गेलियै यूनिवर्सिटी मन्दिर परर ओतहि भोला बाबाकेँ प्रणाम केलियै प्रणाम कऽ कऽ दू बेर घुमलियै घुमि कऽ चलि एलियै गरमी छलै बहुत ओहि चलते साँझमे तऽ गेबे केलियै फेर शिव पूरी मेलए तऽ ज अथी
हम गेल रहियै ने हम मिठाइ लाबे गेल रहिए तऽ तोहर सखी के दुनू बेटा के देखलियौ
द रहत कि
ह दुनू बेटा रह म ग नानी बड आरलू सड़ल छौ घर कते देर सँ हम छाँटबे करै छियै, छाँटबो करै छियै, आ फेरो कोनो-से-कोनो।
ओज ने जह जाइ छै राम लखन तहा दुनू जाइ छै।
हँ देखली बाहरो गेल रहेे तऽ राम रखन दुनू एकके साथ गेल रहे हे
भगवान करथि, आब बढ़िआँ लगै छै। आब देह-हाथ सभ बढ़िआँ भऽ गेल छै।
हँ, छोटकाकेँ छोटकोकेँ दऽ दे। भऽ हाथ। तऽ रहबे करले बड़कोकेँ देह-हाथ नीके भऽ गेल। हँ, देख ने, चुन-चुनिया। इ जो ओकर बहिनिया छै गह कहे जाइ छ ने ओकर पति सामान सब पैक वैक
हँ त जे तेँ नहि। आ जखने आर्मीमे छै, तऽ किछु दिन छुट्टी रहैत छै। तेँ किछु दिन रहि फेर नया। बड़ कनआ छै तऽ मोन लागबे करतै। चलि जेतै तऽ बेचारीकेँ।
हँ नीके नहि लागतै
लेकिन की करतै जादाे नौकरीवला छै ने। आब हमरा आब एहिसँ निकलि जेतै।
भिनसर नहि शाममे निकलतै
हँ तऽ पैकिंगसभ करैत हेतै ने
हँ
अपने करै छै। पैकिंगकेँ नन्दिये करै छै।
अपने करै छै
हँ बनारकेमे दैत छथि तैँ अपन किछुओ।
हँ नहि बने ने दीनेमे नन्दनियो रहै। बात केलियै ने, ओ चुनचुनियाकेँ बात केलियै ने, तऽ कहने रहै।
हँ
किछु दिनमे किछु-किछु बनेलै हइ पिरिकिया, ठेकुआ, चूड़ा आदि।
ह पोच कऽ देले हेतै, तऽ बनाब। नमकीनो बनाब। जे बना कहलियै, तऽ हमहूँ बना कऽ देबै। लेकिन हमरा मोन नहि पड़ैए, मोन इकट्ठा कऽ देलक।
अच्छा ने तऽ परसू जेतै ने
परसु जेतै
अच्छा सुनना गे गे सुनना राखै छियौ नानी गोर लागै छियै
खुश रह ठीक छै